हेलो
हँ तऽ आइके अपन सबके टॉपिक दुर्ग दुर्गा पूजा ठीक छैय।
ठीक छैय।
तऽ दुर्गा पूजा के बारे मे हम ई कहय चाहे छी जे दुर्गा पूजा ने भारत के सबस एगो प्रमुख भव्य त्यौहार मे से एक कहल जाइ छैय मानल जाइ छैय जे त्यो विशेष रूप से ने पूर्वी भारत खास। पश्चिम बंगाल आसाम उड़ीसा बिहार मे बड़ा उत्साह के साथ मनायल जाइ छै ई जे पूर्व शक्ति छै ने वन देवी माँ दुर्गा के ओकर अधारना प्रति। प्रीक छै म दुर्गा के न केवल धार्मिक स्थान के केन्द्र छै बल्कि ई हमर संस्कृति परम्परा आओर सामाजिक जे छै एकता के ओ भी दर्शाबै छै अपन सबके आब अहाँ बताबु।
ई तऽ अहाँ सही कहलियै दुर्गा पूजा जे छै से मतलब एगो एहन पर्व छै जे शक्ति भक्ति आओर विजयके प्रतीक मानल जाइ छै मतलब दुर्गा पूजामे मतलब हिन्दू धर्म के एगो महत्वपूर्ण धार्मिक आ सांस्कृतिक त्योहार छै। कहल जाइ छै जे ई पर्व पर माँ दुर्गाक के शक्ति आ साहस के प्रतीक छै जाहि पर धार्मिक मान्यता के अनुसार महिषासुर जे एगो छलै राक्षस ओ अत्याचारी छलै खूब जे देवता मनुष्य के बहुत परेशान कऽ के रखने रहे। तबसँ मतलब देव देवता ओ जे छै से शक्ति माँ दुर्गा सबके मतलब अथि केलखिन तऽ ओहिसँ ओ जन्म लेलखिन माँ दुर्गा आ ओ की केलखिन माँ दुर्गा नओ दिन तक महिषासुरसँ युद्ध केलखिन आ अन्त मे जे छै ओकर वध कऽ देलखिन। हूँ तैसे की भेलै ओ मरि गेलै महिषासुर आ ओहिसँ ओ विजय के खुशी मे दुर्गा पूजा मनायल जाय लगलै ओहि दिनसँ।
अच्छा अ अहाके इ मालूम य कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्वो एकर बहुत ज्यादा छै, दुर्गा पूजा जे छै ने एगो खाली धार्मिक त्यौहार नहि छै, बल्कि ने ई सांस्कृतिक उत्सव भी छै। जाहिमे इ एकर दौरान जे उम्म बहुत लोक सब नृत्य करे छथिन, कनि कोनो- कोनो आदमी संगीत करे छथिन, ना। टक करे छथिन आओर। अलग अलग भिन्न- भिन्न तरह के नहि सांस्कृतिक कार्यक्रमो आयोजित करे छथिन, इ जे त्योहार छै समाज मे ने एकता भाईचारा के ने बढ़ाबे छै, लोग मिल जुला कर पर्व के मनावे छथिन और मतभेद सब जे छै ने से एक दोसर के भूलि जाय छथिन और एकदम करीब आबि जाय छथिन, एते नीक छै दुर्गा पूजा अब अहाँ बताबू किछु।
देखियौ दुर्गा पूजा जे छै से तऽ अहाँ सही कहलियै ओना ओहि आश्विन मासमे जे मनायल जाइया तऽ शुक्ल पक्षमे मनायल जाइया तऽ एकर जे छै से ई पर्व सामान्यतः जे सितम्बर या अक्टूबरके महीनामे आबै छै। तऽ नवरात्रिक के जे नओ दिन या तऽ एहिमे माँ दुर्गाक के विभिन्न रूप के पूजा कायल जाइया, दसमा दिन विजय दशमी मनायल जाइया दशहरा जेकरा कहल जाइ छै, दुर्गा पूजा के तैयारी कई सप्ताह से शुरू भऽ जाइया जे जगह जगह पर भव्य पंडाल बनायल जाय छै, ओहि मे माँ दुर्गा के सुन्दर प्रतिमा के स्थापित कायल जाय छै, कलाकार बड़ा मेहनत स कला के साथ इ सभ प्रतिमा के तैयार करे छै, पंडाल में जे छै जे रंग बिरंगा रोशनी सजावट एहि सबके आकर्षण बनायल जाय छै, मतलब पूजा पाठ के दौरान कहि सके छी जे लोग नयका -नयका कपड़ा पहिर क मंदिर पंडाल सब में जाके पूजा अर्चना करे छै माँ दुर्गा से सु। समृद्धि के प्रार्थना करै छै आ इ इहो छै की इ करे छै कि ढाक के दुनु बजबै छै, भजन करे छै, आरती करे छै, संस्कृतिक कार्यक्रम मे पूरा वातावरण भक्तिमय भेल रहे छै।
बिलकुल -बिलकुल ह सही कहलिये। जेना की अपना सबके बुझल या जे दुर्गा पूजा के ने महत्व तऽ बहुत छैये, लेकिन बंगाली सब आओर अपन ई जेे छथिन ने वेस्ट ट बेंगोल ई जे इमहर बहुत जादा नीकसँ मनायल जाइ छै, बंगाली सब जे होइ छथिन से माँ दुर्गा के बहुत मानै छथिन ओ सब शुरुएसँ ई जे नओ दिन के पर्व रहे छै, एकदम मजेदार और यादगार रहे छै, जहिमे भगवान के अलग -अलग, माता के अलग अलग रूप के पूजा कायल जाइ छै, कोनो शान्ति के प्रतीक होइ छै, तऽ कोनो हुनकर आक्रोश के प्रतीक होइ छै, सब अलग अलग होइ छै जाहिमे सबके अलग अलग महत्व होइ छै, तऽ ओहिमे अलग और हर जगह अहाके ई याद या कि नहि अहाके मालूम या कि नहि कते अलग -अलग जगह पंडाल लगायल जाय छै कते कोहि तरफ आदमी ई ने देखे छथिन की ओ हिन्दू छथिन की मुसलमान छथिन, अगर नीक रहै छथिन, मोन मिलै छै तऽ सब मिल क साथ मे तैयारी करे छथिन, अलग अलग जगह पंडाल लागे छै लोक सब जाइ छै ओता दर्शन करै छै, नओ दिन आदमी अपन श्रद्धासँ, अपन बगल के लागल वाला मेला सब जाइ छथिन, ओता मजा करै छथिन और और खष्ठी दिन सबसँ कन्या भोजन चालू करै छथिन, कन्या भोजन मे छोट छोट बच्चा के बजा कऽ कन्या भोजन करबा कऽ आओर हुनकरसँ आशीर्वाद लै छथिन, अहां बताबू किछु।
सजावट के कारण आलू सब जे होइ छै से
ह।
या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
के झलक देखेले एलिये आधुनिकता के साथ हम सभ पर्यावरण के
। हेलो अहाके आवाज नीकसँ नहि आबै या।
हेलो ई सब एगो मतलब अच्छा पहल मानल जा रहल छै। अब अहाँ बताउ किछो।
हम
आर्या कैट गेलौ। आवाज नै आबै छौ। उ घर के लाइट उट ओकर जएल रहल छै कंटिन्यू छो, नै छो अपन गांव मे ऊपर तुपर से आगा